नमस्कार सब ठीक छै ने।
ठीक छै।
ठीक बहुत बढ़िआ आज हम एक विषय। भोजन केना खायब अस्वस्थ रहब पर। चर्चा करत छैइ। हेलो।
हँ।
आज हम एक विषय भोजन केना खायब आ स्वास्थ रहब ई विषयपर बात करय चाही कली हम सोचैत छलहुँ जे भोज। केवल पेट भरबाक के लेल नहि। बल्कि शरीर के स्वास्थ्य। रखबाक लेल सेहो जरूरी होइत अछि।
बिल्कुल कियकि सही भोजन शरीरके ऊर्जा ताकत आ रोगसँ लड़बाक क्षमता प्रदान करैत अछि।
सच कहू तऽ बहुत लोक स्वाद पर ध्यान देैत छथिति मुदा भोजन मे पौष्टिकता पर ध्यान नह देैत छथिति।
हँ आ एहि कारण धीरे धीरे शरीर कमजोर हो होमेय लगल अछि ओ विभिन्न समस्या उत्पन्न होइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे भोजन हमेशा समयपर करबाक चाही ताकि शरीरक प्रक्रिया सही ढंग से चलैत रहय।
बिलकुल अनियमित समय पर भोजन करनाइ स्वास्थ्य लेल हानिकारक होइत अछि आ पाचन पर असर डालैत अछि।
कल ही हम पढलीय जे भोन धीर धीरे। चबकई खायब बहुत लाभदायक होइते छै।
हँ कियकि अच्छा तरहसँ चबबाक भोजन जल्दी पची आ शरीरमे पूरा लाभ दैत अछि।
जल्दी जल्दी भोजन करै छथि जे सही आदत नहि अछि।
बिलकुल जल्दी भोजन करनाइ पेट आाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालैत अछि।
कियकि एहि सबमे शरीर लेल जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रामे होइत अछि।
बिलकुल। ।
कहलियी हम देखलियौ जे बहुत बच्चा बाहरक चना । भूना चीज बेसी पसन्द करै छथिन ।
ई स्वादिष्ट जरूर होइत अछि मुदाऽ अधिक मात्रामे खेनाइ स्वास्थ्य लेल उचित नहि अछि ।
सच कहू तऽ पानि सेहो भोजन जेका जरूरी अछि ।
बिलकुल पर्याप्त पानि शरीरके स्वस्थ रखैत अछि आ कई रोगसँ बचबैत अछी ।
हमरा लगैत अछि जे भोजन करय समय मन शान्त रहबाक चाही ।
बिलकुल तनाव य च । काम मे भोजन करनाइ पाचन प्रक्रिया के प्रभावित कर सकैत अछि ।
कलियम पढ़लियौ जे रातिक भोजन हल्का होय तऽ स्वास्थ्य बेहतर रहैत अछि ।
बिलकुल कियाकि रात्रिमे शरीरके भोजन पचबै लेल कम समय भेटैत अछि ।
सच कहू तऽ सतुलित भोजन स्वास्थ्य जीवनकक आधार अछि ।
हँ कियकि शरीरके हर प्रकारक पोषण संतुलित मात्रामे चाही ।
हमरा विश्वास छै जे जे लोक सही भोजन पद्धति अपनाबै तऽ बहुत रोगसँ बचल जा सकैत अछि कि ।
बिलकुल स्वस्थ भोजन स्वस्थ शरीर आ स्वस्थ मनक निर्माण करैत अछि ।
सही केेलि भोजन केवल भूख मिटाबै के साधन नहि बल्ि जीवन के स्वस्थ ऊर्जाावान आ संन्तुलित रहबाक आधार अछि । आज हम सभी । सही समय पर सही मात्रा मे आ सही प्रकारक भोजन करब तऽ दीर्घ काल तक स्वास्थ्य अशक । प्रिय जीवन जी सकब ।
बिलकुल किियकि हममे जे किछु खाइत छी ओहिसँ हमरा शरीर निर्माण होइत अछि आ जँ हम लगातारसन्तुलित भोजन करबक तऽ ओकरा नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे पूरा शरीरपर दिखाइ देत।
सच कहू तो आइ कालहि बहुत लोग भोजन। पौष्टिकता पर ध्यान देबाक बजाय केवल स्वाद आ तात्कालिक आनन्द परर ध्यान दैत छथि जे भविष्यमे स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न कहि सकैत छी।
हँ आ एहि कारण मोटापा मधुमेह हृदय रोग आ अन्य कतेको समस्या कम उम्रमे देखबाक लेल भेटल अछि।
हमरा लगैत अछि जे दिनक शुरुआत हमेशा पौष्टिक भोजन से होयबाक चाही ताकि पूरा दिन शरीरके पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होइत रहैत।
बिलकुल क्यकि। सुबहक भोजन पूरा दिनक कार्य क्षमता आ मानसिक एकाग्रता के प्रभावित करैत अछि।
कहलिय हम पढ़लियौ जे भोजन करैत समय मोबाइल चलचित्र या अन्य ध्यान भ्ंग करने य चीज से दूर रहबाक चाही।
ई बात तऽ बिलकुल सही छै क्यकि। ध्यान। पूर्वक भोजन करा सब व्यक्ति अपन आवश्यकता अनुसार खाइत। पाचन प्रक्रिया सेहो बेहतर रहैत अछि।
सच कहू तऽ बहुत लोक भोजन जल्दी- जल्दी समाप्त करबाक कोशिश करैत छथि जबकि शरीरके भोजनक स्वाद आ पोषण ग्रहण करबाक समय देबाक चाही।
हँ धीरे- धीरे चबा कई खेनाइ केवल पाचन लेल नहि बल्कि शरीर के ओ संन्तुष्ट अनुभव करबाक लेल एक सही उपयोग जरुररी अछि।
हमरा लगैत अछि जे भोजनमे विभिन्न प्रकारक सब्जी फल अनाज आ दाल शामिल होयबाक चाही ताकि शरीरके हर प्रकारक पोषण प्राप्त होय।
बिल्कुल कियाकि एकहि प्रकारक भोजन लगातार खायला स शरीरक आवश्यकता पूर्ण नहि करि सकैत अछि।
कल ही हम देखलियौ जे बहुत बच्चा बाजारमे भेटने य पैकेटवाला खाद्य पदार्थ पर अत्यधिक निर्भर भए गेल छथि।
ई चिन्ता के विषय अछि कियाकि एहन भोजन मे अवसर अत्यधिक नमक चीनी आ कृत्रिम पदार, पदा, पदार्थ मिलल होइत अछि।
सच कहू तऽ घर पर बनल साधारण भोजन बहुत बेर महगा भोजन से बेसी लाभदायक होइत अछि।
बिल्कुल कियाकि घरक भोजन सामान्य ताजा स्वच्छ आ सन्तुलित होइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे पर्याप्त मात्रामे पानि पीबाक आदत सेहो भोजन जितबे जरूरी अछि।
हँ कियाकि पानी शरीरक लगभग प्रत्येक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि।
कल ही हम पढ़लहुँ जे भोजनक मात्रा पर नियंत्रण रखनाय स्वास्थ्य जीवनक महत्वपूर्ण हिस्सा अछि।
बिल्कुल आवश्यकता से अधिक भोजन करनाइ शरीर पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा देैत अछि।
सच कहू तऽ स्वास्थ्य भोजन केवल राखसँ बचबाक उपाय नहि बल्कि अच्छा जीवन जीबाक आधार अछि।
हँ कियाकि स्वास्थ्य शरीरमे रहनिहार व्यक्ति मानसिक रूपसँ सेहो अधिक सक्रिय आ प्रसन्न रहैत अछि।
हमरा विश्वास अछि जे बचपनमे सही भोजन सम्बन्धी आदत विकसित कयल जाय तऽ भविष्यमे स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुत समस्या स बचल जा सकैत अछि।
बिल्कुल बिल्कुल कियाकि आदत सब धीरे-धीरे जीवनशैली बनी जाइत अछि आ जीवनशैली ही स्वस्थ्य तय करत अछि।
सही कएलियै भोजन केवल भूख शान्त करबाक साधन नहि बल्कि मानव शरीरक विकास शक्ति रोग प्रतिरोधक क्षमता मानसिक सन्तुलन आ दीर्घकालीन स्वास्थक आधार अछि आ जे हम सोची विचार के सही समय पर सही मा। त्रा मे से प्रकारक भोजन करब तो हम स्वस्थ ऊर्जा बाना सफल जीवन जी सकब।
बिल्कुल बिल्कुल कियाकि हम जे भोजन रोज खाइत छी ओ धीरे-धीरे हमरा शरीर मन आ ऊर्जा स्तर पर प्रभावित करैत छथि।
सच कहू तऽ आइ काल्हिए बहुत लोक अपन व्यस्त जीवनके कारण जल्दीमे किछु भी खा लैत छथिन आ भोजनक गुणवत्ताापर ध्यान नहि दैत छथि।
हँ मुदा एहि आदतिक परिणाम तुरन्त नहि बल्कि कुछ वर्ष बाद स्वास्थ्य समस्याके रूपसँ दिखाइ दैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे भोजन करबासँ पहिने शरीरक आवश्यकताके बुझनाइ जरूरी अछि। केवल स्वाद देखै के निर्णय नहि। लेबाक चाही।
बिल्कुल कियाकि हर व्यक्ति के उम्र कार्य क्षमता आ शारीरिक आवश्यकता अलग अलग होइत अछि।
कल ही हम पढ़लियौ जे बहुत रास लोक तनाव या उदासी मे आवश्यकता से अधिक भोजन करै लागैत छथि।
ई सही बात अछि मुदा एहन स्थिति मे भोजन समस्या के समाधान नहि बल्कि कतेको बेर समस्या के बढ़ा दैत अछि।
सच कहू तऽ भोजन हमेशा शान्तमन आ आरामदायक वातावरणमे करबाक चाही ताकि शरीर ओकर पूरा लाभ ग्रहण कर सकै।
हँ कियाकि मानसिक स्थिति सेहो पाचन प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव डालैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे भोजनमे रङ्ंग बिरङ्ग सब्जी आ फल शामिल करनाइ बहुत लाभदायक अछि।
बिल्कुल कियाकि अलग-अलग रङ्ंगक फल आ सब्जी अलग-अलग प्रकारक पोषण प्रदान करैत अछि।
कल ही हम देखलियौ जे बहुत बच्चा फल खेबाक बजाय मीठा पैकेट वाला खाद्य पदार्थ अधिक पसन्द करै छथि।
ई बात ई आदत भविष्यमे स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करि सकैत अछि। एहि लेल माता पिताके सावधान रहबाक चाही।
सच कहू तऽ घरक रसोई मे बनल साधारण भोजन अक्सर शरीर लेल सबसे उत्तम विकल्प होइत अछि।
हँ कियाकि स्वच्छ ताजा या नियंत्रित सामग्री से तैयार कयल जाइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे भोजनक मात्रा धीरे धीरे कम या अधिक करबाक बजाय सन्तुलन रखबाक चाही।
बिल्कुल कियकि कम भोजन आ बहुत अधिक भोजन दुनू शरीर लेल हानिकारक होइत अछि।
कल ही हम पढ़लियौ जे राति मे बहुत देर से भोजन करनाइ स्वास्थ्य लेल उचित नहीं मानल जाइत अछि।
हँ कियाकि अतिरिक्त समय शरीर विश्रामक तैयारी करैत अछि।
ब बिल्कुल बिल्कुल सच कहू तऽ स्वास्थक भोजनक। आदत बनाबे मे समय लागैत अछि मुदा एकर लाभ पूरा जीवन भेटैत अछि।
बिल्कुल कियाकि स्वास्थ्य अचानक नही बनत बल्कि रोज छोट छोट निर्णय से बनत अछि।
हुँ हँ। हमरा विश्वास अछि जे लोक भोजन के केवल स्वाद नहि बल्कि स्वास्थ्य्यक दृष्टि से देखय लागत तऽ बहुत रोग कम भए सकैत अछि।
बिल्कुल कियाकि सही भोजन स्वयंमे एक प्रकारक सुरक्षा केवल जेका काज करैत अछि।
बिल्कुल सही कहलियौ भोजन मानव विकास। जीवनक मूल आधार अछि। आज हम सोची समझी क पौष्टिक संतुलित स्वच्छ आ समय पर भोजन करबाक आदत विकसित करब तो हम केवल रोग से बची सकम से नहि बल्कि। की शारीरिक शक्ति मानसिक स्पष्टता कार्य क्षमता आ दीर्घ कालीन स्वास्थ्य सेहो पर्याप्त कर सकब जे सफल आ सुखी जीवन लेल अत्यन्त आवश्यक अछि।
बिलकुल क्याकि शरीर अच्छा। अचानक बीमार नहि होते। बल्कि वर्षो तक चलनिहार गलत आदत धीरे-धीरे समस्या उत्पन्न करैत अछि।
ह्म सच कहू तऽ, बहुत लोको एहि भ्रममे रहैत छथिन, जे जवान अवस्थामे किछु भी खा सकैत छथि, आ ओकर कोनो असर नहि पड़त।
हँ मुदा शरीर हर दिन सबकुछु याद रखैत अछि, आ समय अ अभिलावा-अभिलबर पर ओकर परिणाम सामने अबैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे, भोजन करय समय केवल पेट भरबाक बारेमे नहि बल्कि शरीरके क बैटल रहैत अछि, एहिपर ध्यान देबाक चाही।
बिलकुल कियकि शरीर के केवल कैलरी नहि, बल्कि प्रोटीन विटामिन खनिज पदार्थ आ अन्य आवश्यक तत्व आवश्यक होइत अछि।
कलियम पोल्यूजी बहुत लोकग स्वादिष्ट भोजन देखैत आवश्यकता से अधिक खा लैत छथि।
सच कहुतो भोजन मे सयम रखनाइ सेहो एक कला होइत अछि।
हूँ, कियकि स्वस्थ रहबाक लेल केवल अच्छा भोजन नहि, ण बल्कि सही मात्राँ सेहो जरूरी अछि।
हमरा लगैत अछि जे, बच्चासभके शुरूसँ भोजन सम्बन्धी सही शिक्षा देबाक चाही।
'बिलकुल' कियाकि बचपन मे बनल आदत सब जीवन भरि संगग्रहैत अछि।
कहलिय हम देखलहु जे, बहुत परिवार एक सङ्ग बसीके भोजन करनाइ छोड़ि दैत अछि।
हँ मुदा एक सम भोजन करना केवल स्वास्थ। नहि बल्कि परिवारक समबन्ध लेल से ओ उत्पन्न